हेलो।
हेलो हेलो।
हँ हेलो।
हेलो।
हेलो।
हेलो।
सुनै छी।
आवाज नहि चलयै है।
सुनाई दैय।
हेलो हँ हँ।
हेलो।
हँ हमरा सुनाइ दया अहाँके दैया हेलो।
हँ सुनैत छी।
हँ हँ। ठीक छियै हेलो।
हँ हँ।
ओर की क रहल छियै।
हेलो।
अच्छा।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
हू।
की कऽ रहल छियै।
की करै छै।
किछ नहि बैसाल छी
पागल बजरीना।
जियो ही है उनका भी न। भात नहि बोल ब कोना लागाब बात।
हेलो।
हेलो। हेलो। हो। की मम दूनू आदमी के बजाय हेलो। पागल छी कि। अहिना किये ओहन पानि छै कल बर्बाद भ गेल। अछ अरे नेटवर्क नहि छलै तै दुआरे आवाज नहि आबै छलौ। अवाज इ पागल जेना ठिठियाय रहल छी तू सभ ओतऽ। हमरा सुनाइते नहि छलय।
आ तू क के थोड़ी बात करबीही अहाँ क के बात करऽ परतौ। अच्छा। हँ हम तोरा कहि रहल अहाँ अहाँके हम एम्हर सुनही कहियो तोरा संगे विदा होय छै आब केते देर के बाद बात हेतै। कि आब कते देर के बाद बात हेतौ। आब तऽ हेतौ आधा घंटा बाद लेकिन ओहो हम अगर बिना कास्ट म सँ फॉर्म भरबाक जेबही त थोड़े तोरा छोड़ि देतौ। अच्छऽ तऽ हमर जगह बर्बाद भेलय।